हाल
ठीक ठाक ह। अपन अहाँके?
ठीक छै, हमरो ठीक छै। अखने खन जलखै तलखै भेलैए। ओहिक बाद जल। खऽ, भऽ गेलैए जलखै। जलखैके बाद कनि चाय जरूरी रहैए हमरा।
से तऽ चाय तऽ बड्ड जरूरी छै आब।
जलखै कऽ कऽ कनि पी लिअ।
काजक बात भोरेसँ तऽ काजे बात रहैत छै।
भऽ गेल काजक बात, उएह भोरका तऽ एक अपन एतबे भेलै काज। आब दुपहरियाके हेतै।
सभठामके सभ अलग अलग काज रहै छै ने घरक।
से तऽ से तऽ होइते छै भोरका पहरकऽ तऽ कनि बेसी भीड़ भइए जाइ छै
भोरका भऽ जाइ छै कनि
दौ आब ओहन नहि रहलैया सेहो भऽ गेलैए पहिने जेकाँ नहि सकैत छियै
काजो बड भऽओ जाय छै आ कनि भऽ जाय छै आब देहो के तऽ सेहै गत
सेहै छै हमरो लगै छै आब तऽ किछु क टहले परय पड़ते एक्सरसाइज सब करऽ पड़तै दैनिक जीवनमे से सब किछु अपनाबऽ पड़तै आब अपना लए
जरूरी छै ओ सब एक्सरसाइज सब तऽ बहुत जरूरी नै टा तऽ भोरे टहल जाउ सएह सबसे नीक लगे छै आब
हँ हँ भोरेक टहलि लेब तऽ से सभदिना अपन केकरो मनाइए लेब अपन सभदिना तखने हैत
तखने हेबे करतै ओसभ दिन एक दिन टहलू चारि दिन छोड़ दियौ से नहि होय बाला
से नै होई छै दबाई दबाइ किया फाकब आब उएह करि सएह नीक
सैह निक
कनि दिन तऽ योगा शुरू कयने रही करय लागल करय लागल रहलऊ लेकिन फेर छुटि गेल तऽ तहियास से फेर दिक्कतो हुअ लागत हड्डी तड्डी मे कनि करै छलियैए तऽ ओ नीक रहै छलै हेन कम बुझाइ छलै हँ ओसँ
योगा सब तऽ मने बैसू तखन करू ओना तऽ जाउ बच्चा पहुँचबे ले तऽ ओहो एकटा टहलनाइ भऽ गेल भोरे
भोर क जाउ भोरके से तऽ बच्चाे क तऽ हड़बड़ी रहय छै गाड़िए से चलि जाइ छै
अच्छा बच्चा गाड़ीसँ चल जात तखन ठीक यै
उल्टा अपनाल तऽ उ से नय हेतै बच्चा तऽ हमरा सङ्गे नै चलतै आ जल्दिओ रहै छै हड़बड़ी रहै छै तऽ गाड़िएसँ अपन चल जाइयए
से होइ छै जेना हम जाइ छियै हम जाइ छियै पहुँचाबे लए तऽ अपन बस में चढ़ा देलियै एक राउंड ल चक्कर लगा के अपन आयब गेलौं
ते सात पढ़ सातमे सओ भोरे पहुँचा कऽ तकर बाद अपन चक्कर लगा लेलओ तऽ भऽ गेल अपन
भऽ गेल अपन एक बेर अपन टहेल कै आबि गेलहुँ तऽ ओहो मोनो कनि फ्रेश लागल घरो में ठीक लागल
निकललहुँ तऽ ओही बहाने अपन टहैल लेलौं आ तैह लेलहुँ ओतबा काल कनि बेसिए बुझियौ जे बसेमे लेट छै अपन दू रंग टहैल लेलौ
आ फेर घर आबि कऽ फेर काज कऽ के फेर जाउ चाहे ओहिस पहिने जाउ से सम्भव आब नय छै
पहिने गेलखिन सि तोरा बच्चाे सभटा कयै दै छियै विदा करबै इसकुल तखन जाउ सैह बुझैछय छै आइ जेना छुट्टी छलै तऽ उठैएमे लेट भऽ गेल
भऽ गेलै आइ तक खैर बहुते लेट भेले हे
हत हँ
आइ हमरो बड लेट भऽ गेल काजे बात करैत करैत मे अपन अखने भेलहुं हेँ फ्री तऽ कहै छी कनि देखै छी
गेलो रही नहि
नय नय नय नय आ मौसम कोई न आल रहै आ म मौसमो ठीके छै कनि कपड़ो लत्ता सुखायल जाय सभ काज
भोरसँ एक बेर तऽ एक बेर भऽ गेल छलैएा कनि पानि जकाँ मौसम त उएह समये छियै एखन साावन भादो छियै तऽ तैयो अपन हाबोमे बालकोनीमे सुखा जायत
सुखा जायैत स होते छै कनि हवा लगा दियौ तऽ अपन ठीक छै कपड़ा सभमे
हुँ हुँ हुँ
दिन भर का काज मे साह एतना होइ छै आब किछ से किछ तऽ लगले रहै छै आब
जा अभी सेहो सोचऽ पड़ै छै की जाउ हुनका डेरा जैब मिथिलेस के डेरा
डेरा
हुँ आ समय नहि बचि पबैय जहिया के छुट्टी रहै छै तऽ बौआ के असगरे छोड़ि कें केना जायब सेहो हो जाइय पढ़ पढ़ाइ कें बीचमे
पढ़ाई लिखाई सबटा बच्चा के केना असगरे यहा छोड़ि देबे सेहो सब
स्कूल जेतै तऽ ओही बेरमे रहै छै जे ओहि बेर में अपन खाली रहलहुँ तऽ काजे ततेक भऽ जाइत छै इएह तऽ एक घण्टा कनिके रहैत छै फुरसत आ सेहो ककरो सँ गग्पो सप्पो करय लगलहुँ ननैदो रहैत छथि तऽ कऽ दे छत कहियौ कऽ
सेहो तऽ जरूरीे छै ने सब सँ गप सप केलहुॅं
ह त त होत
एहिमे रहबाक छै अपनासभ और की
च् अहाँ योगा करै छी
नै हम नहि योगा करै छी हम तऽ ओएह कहलहुं भोरे टहले के निकल जाइ छै टहले के ऐ से नहि निकले छी निकले छी बच्चा पहुँचब ले लेकिन अपन हमरा सब मे घूम फिर के अपन एक बेर आबि गेलहुं
हूँ
तऽ से अपन जे लेबाक रहल से अपन लऽ लेलहुँ तरकारी तरकारियो तऽ नीके भेटैत छै भोरका पहर में
ताजा ताजा भेटे छै तऽ अपन ऐन‌ लेलहुँ ओहो सभ तऽ ओहो एकटा काजे भऽ गेलँ
भेल आ देह हाथ लेल बड्ड गुणकारी होइ छै ओ ताजा सब ताजा तरकारी आ साँझ होतै तऽ जाउ तब कनि तऽ पुरान भइए जाइ छै
आ रेटो में अन्तर भऽ जाइत छै दाम बड़ अन्तर भऽ जाइ छै दुनू में
ल
सेहो भऽ जाइ छै
फ्रिज में ओतैय दीन रखलाहा किएक खायब फेर देहू के देखबाक छै ने
फ्रिजो मे अहाँ पूरा सप्ताह ते नहि राखि सकैत
इएह सब दुआरे लोक के बिमारी होइ छै एतेक तोरा-तोरा पहिने गाम सभमे रहै छलै ने बाड़ी के तोड़लहुँ तरकारी आ बनेलहुँ
ताजा ताजी
तऽ कते स्वस्थ रहै छलैया पहिलका लोक सभ
से तऽ छलैए पहिलुका लोक सभ तऽ
ऊखैड़ के कुटल ह धान के कुटि दै छलैया मशीन बला के तऽ कोनो छलैए ने पहिने तऽ ओ सभ खाइ छलैए तऽ पूरा केहन रहै छलियै स्वास्थ नब्बे पंचानबे तक स्वस्थे रहै छलैयै
ओकर बादे के शरीर सबटा के नब जे एले हे सभटा ह सैह भऽ गेले हे
सुविधा पर ध्यान देबऽ लगलैय
तते शारीरिक कष्ट भऽ रहल छै
भऽ रहल छै
से तऽ होइते छै
जतबा सभ छै ततबा किया करब हम तऽ फ्रीजमे ओतेक नहि रखै छी फ्रिजके पाइनो नहि ओते पियैत छै
पाइनो तऽ नहिए ठीक लगै छै नहि सबसे नीक घैला मे पीउ चाहे बाहरे राखू अखन तक ठंडा के जरूरतो नहि छै बाहर पाइन राखू ओ अपन सबसे नीक तऽ घैले होइ छै माइट वाला घड़ा लऽ लिअ
हँ तऽ सुनगर लगैत रहै छै ओकर ओकर ओ पाइन के स्वाद लगैत रहै छै बहुत सुंदर कोहि दऽ बेली फूल दऽ दियौ पानिमे तऽ बहुत नीक भऽ जाइ छै
बहुत नीक आब तऽ तरह तरह के ओहो एले हे को नलवला एलै हे कोनो ऊपरसँ निकालू तरह तरह के ओ माइटो मे हाथ से निकालै वला नहि
भेलै हाथसँ उठा कऽ ढ़ारू तऽ से नहि सुविधा तऽ भइए गेलैया
सुविधा तऽ बड्ड छै आब
घर बैसल अपन सब चीज आइब रहल अइछ ओहो तऽ एकटा बड़के चीज भेले अपना सब लेल
जे बाहर नहि जा सकैत छी घरेमे अपन सब चीज भेट गेल
आब तऽ खाली फोन करियौ और आइब जायत
गामो सबमें भऽ गेलैए करैए लगलै या सब
करै लगले आब सब कोइ करे लगले हे बाहर सबके मंगबऽ लगलै हे सब अब जानै न सकत क छै बाहर सेहो बात छै
ककरो नहि छै पाइ ककरो पाय छै तऽ देहे नहि छै सेहो सब भऽ गेलै नहि हेतै आदमी आदमी नहि छै के आइन देतै सेहो सब छै
से सभछै भऽ गेलै हे गामोमे आब सुनै नहि ने छै कोइ
असगर असगर सभ रहे लगले ये दूटा बेटा छै, दुनू दू ठाम रहै छै। असगर मेय बाप मे नहि रहलै गाममे
ओ दिक्कत तऽ छैहे सभके सभ एक ठाम जाके रहू सेहो सम्भव नहि छै आब।
कि चीज़ माय बाप सब कहै छै, अपने जगह पर नीक लगैत छै, गामे रहल। तऽ ओते निक रहै होइ छै।
आ जे शुरू से रहल हे, से आओर ओते नीके लगे।
नीक लगै छै। हमरा सभके कनि मजबूरीयो छै, बाहरमे छी। गामे में लगै छै, हमरो सभके जाइ छियै तऽ। नीक लगै छै, लेकिन मजबूरीयो छै। हिनका सभके आम सभटा खूब फड़ल छलै गाछमे। देखै छलियै तऽ मोह माया लगै छलै हेँ। एतय तऽ कीन कऽ खाइत छी।
किनके खाउ
ह
अपन रहै, तैयो एतऽ दियौ पाइ, तखन खाउ।
नहि ने ह अपन सभके जे आम सभके स्वाद छै, ओहन स्वाद नहि ने इम्हरका छै।
एतय तऽ बहुत बुझितो नहि छै जे अपना सबके आमके नाम सभ अऽ से
कते तऽ हका माथे देखियौ अपना सभ कऽ छै तऽ करते छै। मन तऽ पढ़ते छै पढ़ि लेत रह
से तऽ छैहे जे।
तकर बाद जेबै तऽ गोटेक मास आमेमे रहि जेबै।
भरि मास आम खा कऽ सभटा सभ तरहके आम खा कऽ अपन।
बनै छै। तऽ सेहो सभ बनेलहुँ ऐसा तैस सभ नहि होइ छै।
एत्तऽ जगहे नहि छै, आओर ओहन सुविधो नहि अछि अहाँके, फेर अहाँ। कतऽ की करबै सेहो भऽ जाइ छै आ सभटा तऽ अपने। करू सेहो छै।
हू
आ ओतय तऽ गाममे अपन आम खसे या गले, या अपन बना लिअ अम्मट। एतऽ तऽ कीन कऽ आनू तखन अहाँ अम्मट बनाउ।
दरवाजे पर चारू कात जे दूआ दरवाजा छै, तही पर चारू कात जे गाछ छै। ओहिसँ भऽ जाइ छै, ढेर आगाँ जाइ छै, पूरा नोकर चाकर सभ खेलक।
खेलक अपन लऽ गेल
आ कलम बाघ तऽ बिकाइ जाइ छै, ओतेक तऽ काजो नहि छै बजे पर तऽ। सभ बहुत भऽ जाइ छै
सभ खेबो केलहुँ, अम्मट बनल।
नहि, सभ आमके अलग अलग तरहके टुक्का अम्मट। रऽ बला आमठ, दुनू तरहक आमठ। बनबै छलियै, दू बेर गेलियै गाम तऽ बनबै छलियै ये। हँ आमठ अबै बनबै। ओकरा आमके